जय झूलेलाल भेण।
जय झूलेलाल।
तव्हां केरु? बढ़िया बढ़िया, तव्हां केरु? मां न सुञातमव?
मां सिल्की पेई ॻाल्हायां सुुनीता कोटा मां।
अचछा अच्छा!
ॿियो
त ॿियो मां शहडोल मां।
शहडोल, इहो कहिड़े पासे पवंदो आ?
इहो हेॾे कटनीअ जे अॻियां। त भाभी तव्हांखे मुंहिंजो नंबर कीअं मिलियो?
तव्हां मूंखे ईअं फ़ोन कयो न मां चयोमांव तांखे मां पंजे मिंटे में कयांव थी।
त इयो नंबर तव्हांखे मिलियो, इयो नंबर त मुंहिंजो न आहे, मिली वियो। अलाए उहोई मां उहो ई हैरान थी वियमि पतो तव तव्हां मूंखे पंजे मिंट में तव्हां कयो था पर पहले नॉर्मल कॉल करे ॿुधायो त सईं।
न न मां तव्हांखे चयो, मां चयो तव्हां सम्झी विया हूंदा आऐं सिंधी आहियूं भेनरूं दिलि जा तारा जुड़ियल आहिनि त फोन लॻी वेंदा न हाणे।
न इहा त ॻाल्हि ॾाढी बढ़िया कयव, पतो त मां ॿिए सां ॻाल्हायां पई वाट्सअप ही ती त्वहान्जी मोबाइल में डिठो माँ तुरंत चयोमान, चयोमान अलाए अलाहे केंजी फोन थी अचे रखो रखो रखो पोइ थी ॻाल्हायां, न त तव्हांजी जीरो में हली वञे आ।
हा ॾिसो हिनमें केॾी हास्य व्यंजन बि थी वई पंहिंजी। हिकु डपु बि थिए कि कंहिंजो फोन आयो आहे नओं, वरी हिकु ॾिसूं बि था त खिल बि थी अचे पाण खे कि ॾिसो पाण कीअं नओं थो थी वञे।
बिल्कुल मां चवां पई चां पई मुंहिंजे करे कंहिंजो बि ॾिसो उहो न थिए न
न सही ॻाल्हि आ, पाण हर कंहिंजे मदद में कमु अचूं कंहिंजे नुक़सान में अचूं चूं त उ ॾाढी उ थी वञे पंहिंजे लाइ अॼुकल्ह उअई चवंदा आहिनि न कि कर्म ठाहियूं पंहिंजा सुठा तॾहिं वञी करे तव्हां अॻियां पंहिंजा सॼो जीवन सही करे सघंदा। ॿियो ॿुधायो तव्हांजे शहर जे बारे में त मां नओं भेरो नालो ॿुधो आहे हिन शहर जो।
हा इहो सभिनी पहिरियों दफो इ ॿुधो थव हिन ग्रुप में, ॾाढा रेयर ई माण्हू आहिनि ॾाढी सुठी सिटी आहे, बढ़िया आहे।
टनी कटनी जीअं ॿुधलु आहे, उल्हासनगर ॿुधलु आहे। ऐं इहो मां पहिरों पहिरों हिकु बेरो वरी, हा बिलासपु पुर, हा इहो बि ॿुधयल आहे, रायपुर जी असांजे रायपुर जी हिकु न्याणी असांजे कोटा शहर में पढ़ियल आ, असांजी परिवार में हिन करे, मूंखे रायपुर जो पतो आहे। हितां काफ़ी ॿ चोवीह कलाक रो रस्तो लॻी वदो आहे। कोटा मां बाए ट्रेन ई, पर मतलब उतां जी न्याणी ॾाढी सुठी आहे। जो असांजे हिते परिवार में आयल आहे।
अच्छा! न-न, एमपी जी छोकिरियूं भई ऐंऊं ई सभ बढ़िया ई आहिन। बढ़िया त सभ आहे। बस मिढ़ई भाग जो गेम, कोई काथा कोई काथा
लेख जिते लिखियल हुजे, उते सभ कोई मिली था वञन। बस उहो ई आहे न। मालिक कंहिंजो लेख कीअं थो जोड़े
हां, न हे न तव्हांखे न, हे रायपुर ऐंऊ कटनीअ जे विच विच में शेडूल पवंदो आ।
हलो, जी।
हां।
हां, तांजी आवाज़ थोरी मिस थी वई हुई, छा चयव तव्हां?
रायपुर, जीअं कटनीअ में वेंदा आहियूं न? कटनीअ खां रायपुर त वेंदव न?
हां।
हां, त उहो ई।
उहो ई पासेयो रस्तो थो थे।
हां, हां-हां, त विच में शेडूल पवंदो, पहाड़ी इलाक़ो आ बढ़िया आहे। त उहो ई, अऊं हिते असां वटि बारिश बि जल्दी अची वेंदी आ, तां वटि भाभी?
हैलो! हैलो! हैलो! हैलो! हैलो! हलो! हलो! हैलो!